आ
आवाज जाइ छौ
हैं रे
ओ त अखन चुमुनिया आबि गेल छले तऽ वएह बड़ केनादन करऽ लगलै तऽ ने नेट बन्द भऽ गेलै तकर बाद से फेर नहि भेलै से छै नहि नहि से नै छै ओकर अथी टूट गेल हेते ओ जे लगबे ओकरा कुंडी ओ कुंडी टूटि गेलै हे तैं ओ निकलि गेल हेतै हम बुझै छी
हँ कनिकाल रहऽ दही आब दौड़ऽ दही बड़ बिलाई सभ हरान करै छियै बाप रे बाप
हँ तऽ उएह कहऽ लगलियौ शारदा सिन्हा के गीत अबै छै तऽ सुनबही एक दू दादाजी के ई चीज याद आबि जाय दादाजी ने।
अखन हम खेने छी ताहि दुआरे हमरा अखन गीत नहि हयत आब जे खन अपना सुर मे रहबै गीत गबे के मूडमे तहन सुनेबो तोरा हम बुझलिही
गीत गबे के या कला प्रदर्शित करे के कोनो समय नहि होई छै
समय नहि होइ छै लेकिन लोकऽ जखन सकतै तहने ने गेते रे तू अपन दूकर खेला ह तब तोरा नहि तोरा होई छौ गेल तोर पेट खाले छौ आ हम खेलियी एक थारी भात
अखन जे पानि अथी होई छै एकटा गीत याद अबैया बढ़िया सै बरसो घटा बनके छाउ। जीया तो य चाहे
पूजा गीत गाब लऽ
तो हे अग लगाऽ
स कह
लाजनी गोरी मोरी। सुनही ने रोके है पैया पग पग लिये जाऊ तोहरि बलैय आबे गीत सुनलही। नहि नहि ई हिन्दी नहि छी।
सभमे ई वला नहि ई तऽ जे कोनो छै आ मैथिली ठाकुर कि जे केओ गब छै मैथिलीमे जे भेल छलैए झंझारपुर मे मिथिला आइडल वाला
ह
ओहिमे जे एकटा बच्चा गीत ततेक सुन्दर गेलकै कतेकऽ नीन्दमे छी जागू भवानी आ औ गेल कै दूए लाइन लेकिन ओमे ततेक सारे गामके अथी कऽ देलकै शास्त्रीय संगीत के
जो पाँच सात लाइन के भ गेलै
पाँच सात लाइन के नहि भऽ गेलै गीते टॉप कऽ गेलै ओ बच्चे टॉप कऽ गेलै ओइ मे
ओ कते ओकर ई छै ने ओकर ओकर सूर ई छैय ने कते निन्दमे छी जागू भवानी ह
देखी पटिया पर जाय क बैसलियै हँ अच्छा पानि पीबै छियै नहि आ पीब दही पी लिय पी लिय पानि। पानि पिबै छलियै ओकरा पियास लगै छैम तहन तऽ ओ कतौ से पानिये ताकऽ लगै
आ फेर गेलै बाहर। रोड पर गेलै दौड़ै लऽ नहि छैय बाहर जे चलि जाय छैय से छैय न नहि नहि छै हौवे छै हँ छैय से हैया लेह हैया आबियो गेलै ह खेलैत रहै छैय
हमरा ओतऽ आंगन सामने मे देखायये तते रंग बिरंगकऽ फूल सभ छैय तीरा अपराजित गेन्दा आ अनारो खूब फड़ल छैय
सिंंघारक गाछ सभसँ सुन्दर लगै छैय बड्ड सुन्दर लगै छैय सिंघारक गाछ
से बड तीन चाइर टा फड़ल छैय पकलै ये नै एखन तक
दरवाजा पर वला तऽ खराबे भऽ गेलै एतेक सुन्दर गाछ छलै
अहू में तऽ हमरा लगयये एकटा सड़लै छैय छोटकी बला नेबो एके बेर फैड़ जाय छैय सेहो गलते होय छैय न
हँ नै पछिला बेर खूब बढ़ियां फड़ल छलै आइ बेर नै नीक फड़लै
बाप रे बाप सर्दी से भऽ गेल अइ मौसम केँ चक्कर में ततेक पाइन पड़लै या रौद भेलैये जे हमरा कहियो सर्दी नै होय छलय से हमरा सर्दी भऽ गेल
हैया फेर फेन हौवै रौदो उगि गेलै भगवानो दर्शन दैय छथिन्ह ओ अब डब करै छथिन्ह भगवान
हँ तोहर ट्यूशन कै बजे से छौ
चाइर बजे जेबै मोनो नै होइये ई सभ मौसम में जाय केँ कहाँ नै करै छै नै उठबै छै
नै फोन नै उठबै छैय हमरा रघु भाईजी सेहो कहने रहय जे फोन नै उठबै छैय पता नै किया
हँ कियान लियै की बात छैय काइलोखना केने छियै ओ स पहिलहो केने छलियै उठबिते नै छैय
हँ नै करै छियै पहिले तऽ कऽ दैत छलै य फोन देखै छलै य तऽ
करबै फेरो
हँ पता नै ई अनार फट पकतै तहने नीक लगतै खाइमे पाइन ज़े अटक
आ दरवाजा पर वला कतेक नीक दरवजा पर वला अनार जे होय ओ कतेे नीक होय ओ दू बेर कऽ ओकरा दू रंग कऽ फल होय हँ खूब सुन्दर पूजा करबै छथिन ओ जे बजबै छथिन बड़ सुन्दर बजै छथिन ओ
खाटू ए श्याम केँ गीत लगलैन है अखन खाटू श्याम बड़ प्रचलित छथिन्ह अखन
काइल सा झाजी स गप भेल छलय झाजी केँ दोस्त छथिन्ह मुकेश जी तऽ कहल जे गेल छलौ खाटू श्याम ओत तऽ बड मोन लगलै से आब अगला अहाँकेँ प्लान बैन रहल छै अथि केँ उहै वैष्णो देवी केँ से सब गोटे जैब हम कहै की कहलैथ अहूँ आउ अहूँ चलब हम कहै हँ हँ यहाँसँ प्लान बनाउ लगते मौका तऽ जरूर ऐबै
अरे ओ की नाम छै लाइटो आइब गेलै
लाइट आइब गेलै आब की जायब मोबाइल तोबाइल अथी करै लै
चार्ज करै लै आब तऽ हँ आब लेकिन खाटू श्याम केँ गीत सब जे छैन गजब गजब केँ गीत सब छै न से छै हम तऽ
छै सब केँ सब नीक रहै छै च्वाइस सब केँ अलग अलग रहै छै
हम तऽ कते दिन तक जे गीत बजै छै से कॉलर ट्यून लागल छै
ओ कुकुर कऽ देखी आ कुकुर कऽ देखी पापा लग जा कऽ खेलै छै हुनका लऽ जा कऽ बैसै छै
पप्पा कऽ केदन और ऐल छलै एकटा गेले तऽ एकटा आइब कऽ बैस रहले हऽ कहियो जे चाहबै जे गर्मी कम हेतै पाइनो पड़ला पर से किछ नै होइ छै धौ
ओ पाइन होइ छै तऽ पापा बाहर धऽ लैत छथिन नै आबै छथिन अंगना हँ ओहो छता हरा न जय कत राइख देलथिन से नैकहै
ओकरो सभके लाइनोवाला सभके देखियी ने रातिकेऽ जखन गर्मी रहैत छै तऽ काटि दै छै एखन दिनमे देने छी राति के प्राण छोड़बैत रहै छै दिनमे बुझैत छै जे आदमीसभ घुमियो लेतै त
हू अखन सभसँ जादा अथी कऽ देलकै लाइट नहि दै छै।
हँ बड़ बेकार समस्या भऽ गेल छै लाइन दुआरे तहत
हुनका एहिठाम जे छागर जाय छै से जे छिचियाइ छै बाप रे बाप बटे चिचिया छै हल्ला हल्ला माचा देने रहै छै
मारा माछ उपछाय पानि सेब आत ने कि कहै छै मैथिली मे दूटा फकरास सभ नहि छै बहुत ताहिमे जे एकटा जे ओ हम कखन हमरा दुख फोनमे देखने रहियै शास्त्री जी वाला जे हमरा कखनो याद आबि जाइय पातर देह भिजलऽ साड़ी
कता
आँंख लग ने काजर काली
ह
ह ओकरा वाला सभके ढका खोस कऽ ए करबै अहाँ ढका खोसि क
ओहो गीत बड़ सुन्दर छै।
हँ आ दोसर बात एकटा जे पत्थरचूड़ के गाछ देखलियै या ओकर तरुओ होय छै माँ एको दिन बनेलखिन हे नाय कहादिन बड सुन्दर तरुआ
ओ मा छलखिन दरभंगा से भाईजी के जखन पाथर भऽ गेल छलै नय
ह
तखन ओ माँ आने छलखिन दरभंगासँ
हैं तऽ ओतसँ ओतहु अने छलखुनह
कतसँ नहि नहि ओ गाछ आर नहि ओतऽसँ अथी ले त फेर लगेलथिन तऽ लग गेल
हैं लागि गेलै देखलियै अपराजित के दूटा गाछ भेलैएा
ओ कहाँ हम नहि देखलियै अखन अखन हम लगेने छी छिये एखन हमरा एहिठाम छै लताम अड़हुल तकर बाद फेर अथी सरफ जा सरफ जा भगवा कलर वाला बड सुंन्दर होय छै गेन्दा ओर छै उजरका कलर के हँ आ ओ बड़ सुन्दर होइ छै आ सभसँ सुन्दर गाछ एखन हमरा ओहिठाम लगै छै अथी के सिंघार के पियरकावला फूल नहि फूलेलेय हँ तऽ ओकर फूलो बड होय छैय ने स्वर्ग लोग से तीनटा चारिटा फूल जे आयल छले स्वर्ग लोकगसँ जे चारिटा फू आयल छलै ओहिमे एकटा सिंघार छलै एकटा अपराजिता छलै ओर दूटाके नाम नहि बुझल यह कोन कोन छलै
ह हमरा तब अहुसब अथी हमरा सासुर मे जे लागल छै तऽ गुलाब सभ से सभटा छै नर्सरी से आयल
ओत रंग बिरंगीके गुलाब छैय ओत बढ़ै कहा छैय ओतबेय टाके
हे बढ़े छैय एहि बेर जे फुलायल रहे से ओहि गुलाब मे एकेटा खासियत छैय एको महीना जे गाछ मे रहि जाई छैय तै मौलाइ नहि छैय आ नहि झरै छैय
ओ भैए जाइ छैय नर्सरी वाला छैय ने हमसभ ततऽ अपनेसं काटि काटि क कटिंग लगेने छियै
हैं ओकरा मेन छैय कि जे ओ जब तोड़य लए जाइ छियै से टूटबे ने करैत रहैत छैय ओकर ततेक मोट डंटी रहे छैय ई सभ गुलाब के त तुरत कू ह ओकर नहि टुटैत रहे छैय तहिना खूब पानि भेलै। आ प‌इनो खुबभेलेय
हैं एत भोरे से होइ छैय हम तऽ उठबेय केलियैह आठ बजे जे हम सात साढ़े सात बजे तक उठ जाइ छी
आ दिल्ली सभ मे एखन मेघ लागल छैय लेकिन हमरा तऽ एखन आदत भऽ गेलैय
तऽ गाम घरवलाके लेल त पानि बड्ड नीक होइत छैय लेकिन बाहर वाला के लेल से नहि ने होइ छैय ओकरा त जाय पड़ै छैय
ह ओ तऽ ड्यूटी जेबे करतै काज करै लए नहि लेकिन तैयो बाहर सभमे जे पाइन होइ छैय त पता नहि चलैत छैय जतेक नाला ताला बाटे अपन बहि गेल
सभटा बहि गेल ओ नहिनग सभ चीजके मजा आबै छैय गाम मे सभ चीज के आनन्द लिआ
रे हरिद्वार मे कहादिन बाढ़ि एलियै देखलियै
ह देखलियै एकदम सभ एके बेर मे पानि बढ़ि गेलै हे ताहि दुआरे पूरा उफान पर आबि गेलखिन गंगा माईया
बड़ उफान भऽ गेल छै किया दुहा
विदेशसँ दू आदमी स्पेशली आयल छ‌नि। विदेशसँ दू आदमी आयल छलै अहाँकेँ खास कऽ अथी देखय लए गंगजीके दर्शन करै लए
हे आ सभटा ओ समुद्रपर जे छोड़लकै बम्बइसँ प‌इनसभ तहिआर प्रबल छैय
बम्बई मे अखन सबस ज्यादा पानि भऽ रहल छैय इ अथी के एते दिन छौ ते दिन बड नीक ने ते एलनिनो सुपर एलनिनो आब रहल छैय जेहिमे बड गर्मी पड़तेय पानि भऽ जेतौ से भऽ जेतौ नहि त जँ ओआइब गेलहु तऽ फेर एहिबेर ओ एक साल डेढ़ साल बहुतो साल तक ओ अथी करतौ। जलवायु परिवर्तन भऽ रहल छै ने एखन ताहि दुआरे।
त हेबे करतैब लेकिन आओर बेसी एहन प्रचंड वला छै
हा किया जून भऽ गेल जुलाई जे आबिये गेलै जुलाई आबि गेलै सावन चढ़ि जेतैय सावन मे पानि हेते भादमे मे पानि नहि होइ छैय
भादवो मे पानि होइत छैय कृष्ण भगवान के जन्ममे पानि नहि होइत छैय गे
हैं उएहत कहलियै भादव मे पहिने होइ छैय पप्पा सभ एकटा अथी करथिन कहथिन
नियमे कऽ के प‌इन होइ छैय
पप्पा सभ एकटा अथी कहै छलिन न्षत्रता पुख पख नहि राखै रुख जौ राखै रुख त रुखे रुख
तकर बाद नहि त आब तऽ खत पानि वाला हेतै दुर्गाापूजा मे जे हथिया नक्षत्र छै ओहिमे खाली पानि बरसै छै
ह एखन पहिने पहिने हेतै आब जँ बचि गेलहुँ तऽ बचि गेलहुँ
हू।
लेकिन हमरा बरसात बड़ नीक लगैए बरसात आ ठण्डा
ओहि बे एहिर तैयो त पानि भेलै पिछिला साल तऽ सभतेक खने रहै हमरा बियाहसँ लऽ कऽ लोक कहै कतेक पानि हे फरबरी म पता नहि किछु नहि भेलै पूरा साले पानि नहि भेलै। चदो बियाहमे पानि नहि भेलै मई जून मे ओकर बियाह भेलै मइ मे अप्रील मे भेल छै ने पच्चीस तारीख।
हँ पच्चीस अप्रील मे हँ अप्रील मे कऽ मई मे आठ मई के अपना सभके टिकट छलै दिल्ली से ते याद
हँ तऽ ओकरो यादमे ज पानि नहि पिछिला साल पूरा रौदिये भऽ गेल छलैया जमीन सभ फटे एब ठीक भेल।
तैयो नहि एहि बेर छै होइ छै तऽ अपना सभके कि छै पानि भेल तऽ पूरा बाध अथी भऽ जाई छै भरि जाई छै बाध तऽ ओहिसँ फेर खेती नहि होई छै किएक तऽ पानि भावके छै नहि नहि भेल तऽ तऽ सुखारी पड़ि जाइ छै रंग बिरगके टेंशन तऽ इएह गामवलाके छै
हँ तऽ एखन धन रोपनी होई छै आइ हमरा हरे राम हरे राम के कि नाम छै स्रवन आ हमरा ले दोकान ने छै छले कहलियै जे डोका के तरकारी आबै छै। पाँच दिन जमा होई छै तऽ बड़ सुन्दर लगैय
कटा आनने छलो छै सठटा हम दऽ ओना सोचने छै जे ह तऽ हम जाइ छियै ने पढ़बै लए तऽ देखबै हमम्हरेसँ चलि जेबै नहर पर जेबै नहर पर जा कऽ देखै छै कि होइ छै अरे नहर पर ने ओतयसँ जेबै नहर पर लेकिन नहर पर नहि। बध दने चलि अबैत रहबै हका देखै छै अपनो इहो पोखरिमे देखबै अरे इहो पोखरि मे देख अपन वला पोखरि मे ओहिमे से देख मे